हेलो
हू की हाल समाचार
हँ ठीक छै अपन कहू
ठीक छी खाना पीना भेलाय
हूं अयली तऽ खाना खेली दबाई खेली
ओं की कहलक सबकुछ ठीक नऽ
हूं सबकुछ ठीक आठ हजार के धक्का लाइग क सबकुछ ठीके छै
अच्छा चलू नहि कोनो बात बौओके लऽ कऽ गेल छलियै नऽ हू तब आब कहिया आबयके विचार भेलय
उहा
देखिहि बौआके कपड़ा सब मिरचाइ मे हौ भगवान देखै छियै फेर देखथिन मम्मी खि कसी
एके तारीख कऽ
हूं एके तारीखके
हू
हूंअ भऽ गेलौ ओकर साड़ी रंजीत वला
ए कहाँ भेलै एगो तऽ कोन एगो उजरका बला
हां
एगो तऽ केलखिन न प्रीति बुआ बुट्टी तुट्टी तऽ बाकिए ओ कहाँ भेलय
काल्हि मम्मी पियरकासँ ई लिखि दखिन कहने छलखिन हे जे काड़ीसँ कैचि कऽ रखिहे नहि काज लख तऽ
हूँ
हम दालि भात भुजिया बनेलियै आ बैठ क न रोटी बनबे नइ केलै आ बैठ के हमरा नै होइत रहै हिटर पर मतलब बैठ के मतलब नहि ओरियाइत रहय तऽ कहलियै भरुआ अहाँ खाली बना दियो बनेलखिन आ तब अपन सुतले छलखिन खा पी के साड़ियो कच देतथिन तऽ भऽ जते ते इहे सब के वजह से मम्मी कनि खिसिया जाय छय ने देखियौ तऽ ने बच्चे वाला कपड़ा हो गेलै न वला नइ साफ केलकै अपन नहलहा कपड़ा छोड़े देल
कोनो काम नइ करतै भाभी तऽ केना गुजर हेतय
आ सब जे देख लैतियै रेखियौ
करब तऽ केना हेतै काम घरके
सएहन न भैया ओना नै बात कहैया
की कहू यऽ मतलब केहन दिमाग के छय ई नै देखैत छै जे आदमीके किया कोइ मानै छै जे एनाहिते बैठल रहतै हमरे जकाँ कुमल ओकरो तऽ बात कहतै ओ काम करै छै ओ कनि चरफर छै कनि सभकिछुके हैंडल कऽ लैत छै तब ने ओकरा नहि बात करै छै हमूँ कऽ लेबै तऽ हमरो नहि बात कहतै ओ सोचि कऽ अबैत छै दिमाग में बैसल छै कि हम जायब तऽ नइ किछु करब हम जाइ छी सुख करब
तऽ कहैतो रहै छी कि भाभि ई काम कर लू उ काम क लू तऽ भैया भाभि भैया भाभि बैठल छी टाइम पास भऽ जाइ छै भऽ गेलै
हँ मोबइल देखै छी बैसल छी बैसल
मम्मी आयल छलखिन ओत्त से‌ एत्त् कहलखिन से कथी बना दियौ मम्मी ले रोटी बना दियऔ प्याज भुज दियऔ मतलब आधा घंटा से बेसी भऽ गेले तऽ नइ सुनलखिन तब हम दादी के हारि थाकि के कहलिए दादी चैर गोर रोटी के आटा हमरा सानि के भऽ गेलै हल्ला जाय त देलियै आ मम्मीे अभी हम बनबै छलियै रोटी एक बेेर पुछलिए तऽ नइ कुछो बजलखिन तऽ फेर अभी आब हाथ खाली भेलै तऽदलियै खेलखिन
हूँ बेचारी अयलै तऽ मात्र की कहू दू कर एना कऽ खेलकै कऽ दालि भात करैला भरुआ करैला भरुआ एतेक नुनगर भऽ गेलै सालाके हमरा एकदम खिपरीटी खिपरीटी छलै करेला में तैयो एकरा दुआरे कहलिए कि मन नइ नीक लगे छै से बनाइए दै छय भे
ठाकुर जी के
हँ ओकर मोन अथी लगै चिड़ चिड़ा किचकिची भऽ गेलै एक नम्बर के किचकिचा मनसा
ठीक करबै तब आ फुशियाइएके की हेतै से कहू
ह
किछ तऽ नइ भऽ जेतै की
वएह न
टेंसन करे से भऽ तऽ नहि जीते आब तऽ अपने मेहनत करे पड़त
कमा रही हो त दे मे नै लगा कमा रही हो तऽ लगाओ से कहलत
कय मम्मी न
धोति सब नहि शायद एक की दूए टा लऽक गेलै
ओ नहि प्रीति बुआ कहै छलखिन जे धोती लऽ एलही तऽ कहलखिन हँ से ओका मना केलखिन कऽ नइ काम करेलाऽ बैठेला न तऽ कहलखिन जे फेर ओ रंजित वला साड़ी सब कनि मनी क लेतै की करतै
हूँ
हँ तऽ ई महीना भर केनाहितो बिता लू ओतऽ तब चलि आउ बुझलियायै
एकर बाद नहि करबैे ई कनी दिन काम कऽ लै छै कियेकि पीरियडो छै अथियो छै तकर बाद कनि कऽ लै छि पाँचो गो साड़ी
हँ एतऽ रहब न तऽ नइ करबऽ बुझलियै एना ठीक छै हूं तब तक अपन ठाकुरो जी अपन एक दू महिना एतै रहथिन फेर भऽ जेतै भगवान दया से कुछ तऽ तइके बाद
वएह ने दू महीना हमरा लगैय जे डेढ़ दू महीना में युद्धो खतम भऽ जेतै धीरे धीर कहै छि हे‌ भगवान तऽ खतम युद्ध ख काम के नहि ने है ढूंढड के भाभि भगवान दया से सबकुछ है देखियौ उलटे मैडमे फोन करै बेचारी कहै छय तुम टेंशन मतलो
से कहै छलै कि जीजो नइ जा है कमायला तही पर हम कहले केहन दिमाग है अहाँ के जे जता पापा मम्मी नइ सुनलखिन ई बात जीजु नै जाइ है कमाइ ला
मैंगे से कहलकै प्रीतिया
हमरा लग बाजि देलक मतलब मम्मी नइ सुनलखिन एनहि छलखिन नइ ध्यान देलखिन की हम कनि मतलब खिसिया क कहलि केहन छि हैं जीजा तऽ बाप बाप करे छय कि हमरा जे काल्हि जाउ से हम आइ चलि जाउ
बाप रे बाप गेल माइ गे माइ
तऽ हम डैट देलियै कनि हम डाँटि देलियै तऽ कहै छै भाभी से हम देखियै तऽ कथी कहल कथी कहल जी जा तऽ चाहे छैै हम अभी चलि जाउ तऽ भगवान भगवान करै छियै हे भगवान कभी युद्ध खतम हो जाय कभी हम चलि जाउ उ तऽ कोमल द ती दुआरे न आब अभी नइ जेथिन एक महीना वएह ने कहलै आब तऽ कोमल दुआरे दवाइ उवाइ चलै छै तब आब एक महना दू महना नहि जेथिन ओ तऽ बेचारा कच्छर कटे छय जे हम कखन जाउ
हमरा आइयो कहै छलै हॉस्पिटलमे ओते बैठल छलियै तऽ ठीक है हम चलि जायब दू दिन दू दिन में हम चलि जायब तऽ मम्मी कहलै मम्मी के जब दू दिन मे जेतौ तऽ कथी लए झूठोे केँ अभी देखबै छै तऽ कहै कतहु जेतै कतहु नय जेतै कोइ कतहु नहि जेतै आरामसँ चल राजनगरमे रही ने
हाँ हम तऽ कहय चलि आउ भैयो कहै छलै काल्हि से आबि जेतै से ने मम्मी तह कहै छै न कले नहि अभी नहि
कहलकै जे तब मेहमान भैया बला तब तऽ काम करते ठाकुर जी भैया कनि हाथ बटा देते दुकाने पर रहतै की भऽ गेलै
हूँ घरे पकड़थिन दुकाने प कऽ देथिन की भऽ गेलै
हूँ
आइ भैया आइयो कहै छल्य कि है बड़ दिक्कत हो रहा है लेकिन काम करे में हमरा ल तऽ हम नय ने क दै छियै आब
हूँ हूँ
से वलू बड़ दिक्कत होइया आ कपड़ा सब छलै जींस जे पहिन्नेय छै से पूरा अथी भए गेले काछ लागि गेलै कनी
बहुत ज्यादा कहै छै कि एको गो पानंट नहि धोल हे हमर कोमल रहतै तऽ धुआ जतै एकराास मोटो से कोनो सुूखे
ह
गेलियै तऽ धो देलियै सेहो हमरा दिया तऽ केओ तऽ नहि किछो बाज ओफिसभ ओत्ते कनि किज किचा जाइत भैया
छेबो करै भूमिहना भोमिहइ वाली बात
बाप रे बजे जे छै तते जोर जोर से तते जोर जोर से
पहिले तऽ पहिलु तऽ कंठ में चमनिया हाथ लाथ देने छले लेकिन आब जहिया सब बियाह भऽ गेलै है तहिया से एते दबंग भऽ गेलै भाभी की कह ये जेना ककरोसँ डर ने
देखियो हमहुँ सब पहिले काम करे छलियए दुकान में रहे छलिये तऽ बजतीे मतलब अहुना तऽ अवाज चलि जाइ छै तऽ मम्मी कहितै कऽ कतेक जोर जोर से तू सब हल्ला करैत रहै छी जे घर तक आवाज आबि जायउ तऽ खेती हद कारण अथि चलैत रहै गैस तैस नहि आवाज सुनाईत रहै छै तहि दुआरे
अपना सब सोचै छियै न पंखा मे बैसल छियै ह पंखा मे बैसबै न तऽ जेना लागत कि आवाज नहि सुना देकि उऽ जा अथी लेकिन बाहर आवाज जाइत रहत
नहि तऽ
ह
से देखियौ एखनो आब की बजै छथिन नहि बजै छथिन नहि पता कहली की आँह सौरबो से बात कऽ लेब
सौरभ‌ओ भैया स
हँ तऽ हमरा तऽ नहि छै नऽ काॅल वाला कतहु ओते पूरेबै
ई तऽ हस‌यै लगत‌इ लबरा
नहि कोनो बात
खाली हँसी मजाक के एनी ओनी वला नहि करब हँ तऽ सौरव कहै छलै हम कथी दीदी के कथी कहबै दीदिए कहबै ने हम कहलियै हा
कहलियै अहाँ से
हाँ कहलियै जे कोमल दी केँ कहि देबो से तोरा सँ बात कर लेतौ अभी ओकर फोन करे वाला चालू नहि भेले अभी उठाबे वाला भए गेल हेय
अच्छा
हँ तऽ आब काल्हि परसू तकमे ओकरो भऽ जेतै शुरू हमरा आब आबि गेलै दोसर टास्क लिखै वला
ओ
बापरे काल्हि बीस गो छलै बीस गो मे तेरह गो गलतीए भऽ गेलै तऽ फेर ओकरा सही करै ला देलकै लेकिन तेरगो गलती देखाइए रहल है लेकिन सही कऽ देलकै रातिमे बाप रे एक बजे सुतलियै हमसभ
कते बजे
एक बजे
ओ हमरो सब से तऽ बाइजे जाइ छै खा हसिते हाँ हाँ हि हि मोबाइल
भैया न खाने नै खा कनि एगो दूगो पंखा छलै से बनेलकै खाने नहि खाय की भूख तऽ लगल ह खाइयो केँ नै मोन करे है प्रिति बाउ पछलखिन भैया खाना द दू नहि जो तू खो अभी नहि खैब तब साढ़े बारह बजे सुत लै एलिये हँ साढे बारह बजे एलिये सुत लैए हू तब कहै छी की कनी खा लु करू समझ मे नहि आबै है हँ अपने मे अपने तब देलियै दूगो रोटी तऽ डेढ़ गो खेलकै आधा छोड़े
हू
एत मनस क तऽ कहल जे हम छे गेलियै ने धो ललै रो सुबहमे धोए
ह अ तऽ कतऽ छैल दीदी
ह‌इया छथिन मम्मी लग
काम करै छै मम्मी
नई अभी पड़ल छथिन कनी भर पेट खा के कलहारा लेलएखिन की काम करथिन
बैहै तऽ
हूँ
देखू न एते गर्मी कऽ देलकै आइ बाप रे बाप
बाप‌ रे बाप गरमी छाय गरमीके तऽ
कनि कनि
हू
सब आदमी के देबै भिंडी यै
अ
जे नहि खेत कहबै नून रोटी खाउ
हँ तऽ समयो देखैत छियै कते
कि बनेतै लोक कि बनेतै परोड़ के सब्जी कहते नहि खैब
पहाड़ भऽ गेल छै
की छैेतै से नहि समझमे आबै छै अभी हमर से बात कऽ लेब ना
हूँ
तब सौरभके फोन कऽ लेब तुरन्त
के अहाँ
नैए आहाँ
सोरभ भइया लग नम्बर या हमरा
ओ अच्छा तऽ हम कहि दै छियै सरोभा के हम अहाँके नम्बर भेज दैत छी
ह तब ने हम पुछबै तब ने ऑलाइन हतै तब ने हम
हँ-हँ तऽ हम अहाँके नम्बर दऽ दै छी। तऽ पहिने सिम्पल कॉल कऽ लेब
आ कहु बिजी रहत तऽ
हँ तऽ बिजी रहते तऽ नई कोनो बात तब कहि देबै जे अथी मतलब हला उ्ला होइत होते तऽ बिजी रहत तखन कहबै जे छोड़ि देल
हँ हँ
नई अगर बिजने होतै तऽ कऽ लेब
हूँ
अहाँके तऽ कॉल पुराबे के छै ना
हँ हँ बहुते कला रहै छै
हँ